जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल!
कहिड़ो हाल तव? असां आगरे मां पिया ॻाल्हायूं।
अच्छा अच्छा अच्छा!
तान किथां पिया ॻाल्हयो?
मां इंदौर मां थी ॻाल्हायां एम पी अ मां!
अच्छा अच्छा! ॿियो कीअं बढ़िया मज़े में?
हा मजे में तव्हां ॿुधायो
हा ॿियो बढ़िया ॿियो छा कंदा आहिनि भईया?
ह जी हा न शादी न
अच्छा--अञा शादी न थी अथव
न न मां स्टडीज़ कंदी आं।
अच्छा अच्छा स्टडीज़ कंदा आहियो अच्छा अच्छा!
ह हा हा!
अच्छा अच्छा! ॿियो ॿुधायो इंदौर जो कहिड़ो हाल आहे मज़ पंहिंरे मुंहिंजी निराणन बि इंदौर जी पर हाणे उअ पूना में हली वई आह
अच्छा अच्छा! हा सभ मजे में आहे आया आहियो तव्हां कॾहिं।
हा हा इंद हा हा इंदौर आईं इन मुंहिंजी निराणान हुई न! अञा हुननि जो हिते बंगलो बंदि पयो आहे पूना में ई आहिनि हू हुनजो छोकिरो सीए आह न! सीए आहे त उहो उते हुनजी उत् उते ई जॉब आहे न त उनज उते ई हाणे रहंदा आहिनि। पूना में हा, पूना में हाणे पंहिंजो फ़्लैट वतो तऊं।
अच्छा ईंय आ।
हा हा।
हा सुठो आ। पो अ हिते इंदौर में जेको घर हुयो न उहो
उहो बंद पियो तनि हिकिड़ो विकिणी आ ॿ टे हुवन हिकिड़ो थोड़ी हुयुनि न ॿ टे दुकान बि तनि पंहिंजा इंदौर में।
अच्छा अच्छा, त घर विकिणी वया?
हा ॿ विकिणी वया आहिनि अञा हिकिड़ो बंगलो बंद पियो तसि।
अच्छा हो विकणंदा या।
हा चइनि पया विकणंदासें। दुकान बि तनि हिननि जा मेन मार्केट में मेन मार्केट में दुकान बि तनि, तहां कहिड़ी कॉलोनी में आयो?
अ अञा त मतिलब मां किराए सां ई रहंदी आ। त हा। त तहां मूंखे ॿुधाईंदव पुछी करे मतलब मुंहिंजो हले वेठो वठण जो।
अच्छा अच्छा फ्लैट वठी लाहींदा फ्लैट बि तव शायदि हुनजो बंदि हिकिड़ो।
हा हा फ्लेट वठण आंदो या कुछु वठ
हा अथसि बि मेन रोड ते।
अच्छा अच्छा, अऊं दुकान किथे तनि कॉलोनीअ में सिंधी कॉलोनीअ में?
न, दुकान त मेन मार्केट में तनि। मोटर बार जो कम कंदा हुया हुंनखे धीअ पुटु हुयो तहां सुञाणंदा हुदव त पतो न आहे।
अलाए मां न सुञाणा न न मां न सुञाणा।
अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। सिंधी इलाही आहिनि इंदौर में।
हा इलाही आहिनि हो त, त मूंखे पुछी ॿुधाइजो।
तहांजे मम्मी पापा जो नालो छा पापा जो नालो छा तव?
अ मतिलब मां ई रहंदी आ इंदौर में त मम्मी पापा हुते बा
अच्छा तहां हिन ग्रुप में जॉइन थी वया आहियो। अच्छा अच्छा सम्झी वियमि सम्झीयमि मतलब हिते पढ़ण लाइ विया आयो हा न?
हा पढ़ण लाइ पर वठण मतिलबु हिते ई सांडे वेठो तो।
अच्छा अच्छा तहां जा मम्मी पापा बि मतिलबु हिते ई ता अचणु चाहिनि।
हा हिते ई ता अचणु चाइनि मतलबु असां यो। हले तो, हा हा हले तो असांयो ईते वठणयो।
त त तहां जा मम्मी पापा किथां जा आहिनि?
इटारसी ॼा आहिन हो त।
हलो, इटालसी हो त ॾाढो परे आ।
हा हा त असां जो हिते हले वेठो थो मतिलबु नंढो ई आ उहो इटारसी एतिरो वॾो कान्हे। त हिन करे असां
न त पो न तहां घणे तहां घणे साले जा आहियो?
जी।
तां तांजी ऐज छा आहे?
ॿावीहें सालें जा।
अञा नंढ़ा आयो, हा न। पो, हा त अकेलो रही वेठा आयो हुते?
हा हिते त पढ़ाईअ लाइ रहंदी आं न, बाक़ी हा, हले वेठो तो मतलब हिते वठण जो ता हा हा
अच्छा अच्छा अच्छा
जी, तहां मूखे पुछी करे ॿुधाइजो, है न।
हा हा, हा हा, मां इनईं नंबर ते पुछी ॿुधाईंदीमांव तहांखे। तहां मिंजो बी नंबर सेव करे लायो मूखां पुछी लाइजो वरी।
हा
हलो!
हलो!
हलो! हा फ़ोन जी आवाज़, मुंजो न कंचन खत्री नालो आ।
ठीक आ, अच्छा अच्छा!
ही मिंजो पर्सनल नंबर तव, तहां हिनखे सेव करे रखजो।
हा हा, हस्
तांजी छाहे सरनेम, तांजो नालो छाहे? हा मैरिड। खयां, मुंजा ॿार एन, वॾा एन, अठावीह सालें जो छोकरो आ। महक, अच्छा अच्छा अच्छा!
हा, जी।
मुंजो हिक छोकरो अठावीहें सालें जो आ, हिक सतावीहें साले जो आ, तॾहिं त पुछां थी तां घणे साले जायो?
हा, हा, हा
हा, छोकरयूं छोकरयूं गोल्हियूं प्या न असां। हा, त अञा त नंढ़ा आयो।
असां हा
हा, अञा नंढ़ा आयो। हा हा, न न, पढ़ो ख़ूब पढ़ो, भइया अॼकल पढ़ाई जी त वैल्यू आहे, मुंजो छोकरो त बी, कॉम पढ़यल आहे, बी, कॉम पढ़यल आ, सॼो कंप्यूटर जो कोर्स क्यल तस, हाणे बिज़निस कंदो आ।
अच्छा अच्छा मुजूं, मतलब की अचन वेठियूं त्यूं अञा। चङयूं माइट्रयूं अञा ताणी ॾाढ़यूं अची चुकयूं अन।
केजूं, तहां ज्यूं?
हलो! हा
अच्छा अच्छा, त अञा त पढ़ाई क्यो अञा नंढ़ा आयो, हा
हा, त मां त हिन महिल पढ़ाई कंदम, मतलब की माणहूं त चवंदा एन न, की कर। कर
न ॾिसो तहांजो अगर, ॾिसो पढ़ाई में जीअं ॿार जो इंट्रस्ट आ न त, उहो ॿार पढ़ाई करे त सुठो आ, पैंजे पेरन ते बीहण ज़रूरी आ। जे जमाने में
छा ज़रूरी आ कि अॼकल केर केंजो आहे आ
न न केर बि कहिंजो घणा भावर तव तहांखे?
मूंखे भा काने असां
हलो फोन कटजे पियो तव्हांजो।
हो
हा हलो हलो, हलो, हा हा, हाणे अचे पई विच में कटजेव पई आवाज हा
हा हा, असां ॿई भेनर ई आयूं भाउ काने को।
अच्छा, वॾा तहां ई आयो।
हा, मां वॾी आहियां नंढी भेण आहे बाक़ी मुंजी बी।
अच्छा, अच्छा उअ बि पढ़ाई कंदी हूंदी न।
हा, उहा बि पढ़ाई कंदी आ।
अच्छा, अच्छा
हा
ॿुधाईंदीमांव मुंजी निणान जो खां फोन पुछी करे भई उहो फ्लैट विकणे ती छा? त मां ॿुधाईंदीमांव हन।
हा, हा फ्लैट मतलब अपार्टमेंट में हूंदन न।
हा, हा न सुठो तन फ्लैट सही तन मां ॾिठो आ न।
हा, हा, हा अपार्टमेंट में तन न।
हा हा
एरिओ वेरिओ पुछी तहां मुखे ॿुधाइजो हा न।
हा, हा पुछी ॿुधाईंदीमांव सुठे एरिए में तस सुठी मतलब ऐं रोड ते तस मेन झूलेलाल मंदर ॾिठो तव।
हा, हा ॾिठो आ न हिक अन
हा, त झूले हा, इहो मुखे न ख़बर आ बाक़ी हिन जे पासे में हिक दफ़ो हींअर जी ॻाल्ह न आहे इलाही पुराणी आहे पेहरियोें पाणी न ईंदो हुयुस न त उतां भरण वेंदी हुई मंदर मां।
अच्छा, अच्छा
त हा हाणे त भईया हाणे त कोई कमी न तन हाणे त पेहरीं शुरू शुरू जी ॻाल्ह ती ॿुधायां जॾहिं इंदौर में सेट थी हुई उवा।
अच्छा, अच्छा
हा तॾहिं मुखे ख़बर आ मंदिर हो मंदर मां पाणी भरे ईंदी हुई।
अच्छा, अच्छा
हाणे, हाणे इलाही साल थिया आहिन वई कोन आयां वई आयां पेहिरें त ॿ दफ़ा वई आयां।
अच्छा, अच्छा ईअं हा त तहां पुछी वठजोन और एरियो वग़ैरह सभ मुखे ॿुधाए रखजो।
हा, हा, हा, हा
जी, ऐं ॿियो तव्हांजा हसबैंड छा कंदा तव?
असांखे कनफेक्शनरी आ होलसेल जी।
अच्छा अचछा
हा
धीअ आहे।
हा ऐं धीअ कोन्हे मूंखे ॿ पुट्र ही आहिनि।
हा, अच्छा सही आ पुट्र बि।
हा हा न न पुट्र बढ़िया आहिनि मुंहिंजा भाई ॾिसो। न कोई आदत आ न छा आहे कुछ बि। मतलब बढ़िया आहिन ॾिसो छोकिरियूं मिलनि हघ कोन थियूं।
अच्छा अच्छा
हा
हम्म ॿुधाइजो मूंखे मां ॿुधाईंदीसां मुंहिंजी नज़र में आहिनि हिक ॿ मतलब हो बि ॾिसंता ता हा, हो बि ॾिस ता माट छियूं मतलब असांजे हितांजीयु आहिनि छोकिरियूं।
अच्छा अच्छा ईटालियनि जूं?
इटार्सी इटार्सि।
हा इटार्सी त उतां जी छोकिरियूं आहिनि?
हा उतांजू आहिनि मतलब की मुंहिंजी मम्मी बि मतलब की ॿुधाईंदी आ माइटियूं वाइटियूं।
हा त ॿुधाइजो।
हा, त तव्हां मूंखे मोकिले रखिजो। हा मां तव्हांखे ॿुधायसव।
फोन नंबर आ?
हा न, मां तव्हांखे हाए लिखी, जंहिंसां मां तव्हांजो कॉल कयोमांव न।
हा हीअं मुंजो वाट्सअप नंबर तव।
हा हा मां तव्हांखे मैसेज कयांव थी पो तव्हां मोकिले रखिजो हा न।
बायोडोटा वग़ैरह हा न?
हा हा।
हा मोकिले लहाईंदी मांव।
जी, छा कनंदा तव वैसे पुट्र।
पुट्र, असां वट ॿुधायांव न कनफेक्शनरी आ होलसेल जी।
अच्छा ॿई उते ई तव इअं?
न हिकिड़ो पुट्र हूअं कंदो जॉब आहे, जूते जे कम में में आ उनखे असां पंहिंजो कम खोलाए ॾींदासीं।
अच्छा
हा वॾो वारो दुकानु संभालींदो आ हा, उहो दुकानु संभालींदो आ। पढ़ियलिखियल आ बी कॉम पढियल आ सॼो कंप्यूटर वग़ैरह कयल तसि उहो चवंदो आहे एतिरो मां जॉब में कमाईंदमि इन खां वधीक मां हिन में कमाईंदमि।
हा सही आ सही आ बिज़नेस त पंहिंजो सही आ न। जॉब में माण्हू जेतिरो नथो कमाए बिज़नस मां ओतिरो कमाए थो वठे। हा ठीक आ ॿुधाईनि सांव मां आहिनि ट्रे मतलब मुंहिंजी साहेड़ियूं ही आहिनि। चोवीह साले जी आहे हिक, ट्रेवीह साले जी, हा उहे मतलब हले थी।
वीह जी बाक़ी नंढी थी वई ॾाढी छो जो मुंहिंजो छोकिरो अठावीएं साले जो आ न।
हा न न टेवीह, चोवीह जी आहे।
हा हा टेवीह, चोवीह त हले
हा त ॿुधाईंदीसांव मां तहांखे।
हा असांजो कोई डिमांड बि कोन्हे, तां इहो बि मम्मी खे ॿुधाइजोसि।
न मम्मी खे न हो हुननि खे ॿुधाइणो पवंदो हा मम्मीअ ॿुधाईंदीससि त उहो ई ॻाल्हाईंदसि। त हा हुननि जो इहो ई अथनि की मतिलबु हू कुछु ॾींदव न ईअं अथनि।
न न भले असांखे न खपे असांखे, छोकिरी खपे भई घरु अची करे।
हा हुनजे पप्पा जी बि जोबई जॉब कंदा आहिन उहे बि।
अच्छा, अच्छा।
हा त हू कुछु ॾींदव न बसि।,
न न असांखे कुछु न खपे तां छोकिरी ॿुधाइजो, ऐं ऐं मुंहिंजे वाट्सप हे भले तहां हुनजो बायोडोटा बि मोकिलजो मां पंहिंजो बि मोकिलंदीमांव तहां हुननि खे मोकिलिजो उह भले
हा हा हा हा हा तहां करे रख रखे, ऐं मतलब उहो ईअ ई ता ॻोल्हनि उहो ई ता ॻोलनि कि मतलब की